मस्त
जी नमस्कार, सभ नीक छै। अहाँ अपन बताउ, अपनेकेँ की हाल चाल छै?
सभ ठीक छै। आओर बताउ, घरक लोक सभ नीक छै? माय बापूजी, पाय बाप सभ? कथी की, सभ नीक छै, सभकेँ देबे नीक छै।
जी सबके तबियत नीक छै अहाँके तबियत सब नीक छै
सब नीक छै ओर बताब छी खाना पीना भऽ गेल छै
जी खाना पीना भए गेल छै अपने के खाना पीना भए गेल छै
हँ खाना पीना भऽ गेल छै खाना पीना खान पि छियै थोड़ कर चावल खैले छियै सब्जी खैले छ सलाद खाए लै छै चटनी खय लै छी खाना पीना खयलेके बाद थोड़ा ठण्डा पी लै छी ओर बताइ रौआ खाना पीना भ गेल छै खाना पीना मे क खोले छी
मोमो उए खे छी चावल खैले छी दाल खैले छी सब्जी खयले छी अचार खैले छी इहे सब खयले छी
और बतायै छी मने कथि कर करै छै पढ़ाई ओर भयल छै कि नहि आय
नहि आज न भेल छै
तऽ कहै छैर कम्प्यूटर लैपटॉप लेबै छै बोला कब तक डिलिवरी मिल जाइ छै लैपटॉप के
ह अभी आबे दू ने बिग बिलियन डे ओ मेनू लेबै छी अभी थोड़े लेबै छी जब आबै छै ज ओकरा बाद ह जइया मिल जाय ओकर आगे जाइ छै ओकर अ आगे पता लगाबे छी ओकरा से कि उ केने छै
ह मने ऑनलाइन लेबे छै ने
जी नहि आगे जाइ छी मतलब कि ऑफलाइनो देखैत छी अगर ओहिमे मिल जाइत छै तऽ नीक नीक छै न मिलै छै तऽ देखैत छियै
ह ए बात छै ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत रहै छै ऑनलाइन द थोड़ा देखे छियै ऑफलाइन देखे छी तऽ गारंटियो कही देे छै दुकान पे सम्पर्क करै छी
दुनू के दाम पता कर लेबे छी ओकरा बाद
हं दाम उड अन्तर नहि रह छै तऽ ओ दुकाने से ले छै त दुकान से ले मे बहुत ठीक रहै छै ओ दोकान रहे छै तऽ कुछो खराब मतलब कुछो दिक्कत होइ छै दुकान से बात करे छै बगले मे छै तुरन्ते मे टाइम नहि लगे छै हाँ ओनलाइन दिक्त होइ छै ऑनलाइन मे कम्प्लेन करै छै ई करै छै ओइसे
नऽ तऽ दु दुनू के दाम प्राइस पूछ लेबै छै ओकरा बाद देख ले छी तऽ ऑनलाइनो तऽ ब्रानंडे मिलिये जाय छै
त रउआ भैया कहाँ रहै छै मुमबइ रहि छै
जी नवी मुम्बई मे रहै छै
ओ मुम्बई मे ट्राई करबा छै भोजे मिल जाइ छै मुम्बई मे बढ़िया तऽ काफी बढ़िया रहै छै मुम्बाई मे सस्ता मिलै छै
ओ ओ बात नहि ने होइ छै त मिल जाइ छै तऽ फेर आइ केने से छै
ओ तऽ मुम्बइमे मुम्बई से न आबै छियै
भैया
ह्म
न भैया अभी नहि आबै छै
मतलब कप आबै छै साल भरि मे को बाजै छै कि नहि
नहि पहिले आबैत रहै छै अभी नहि आबैत छै अभी बारा दिन भऽ गेल छै
हुं म मैरिड छै कि अनमैरिड छी
न अभी मैरिड ना छी अहाँ देख लेबे छी अभी बीसे एकैसे साल के छै
ओ कोन चिज के जॉब करै छै इंजिनियर की
जी इंजीनियर छै
र कथी बनेकेय छे इंजीनियरी बनेके छियै
जी हम इंजीनियरिंग बनै छीयै
कह ट्वेल्व कहाँ से पढ़ाइ करे के मन छै की करे के छै ट्वेल्व मे
आ देखू ने ट्वेल्थ बात बी टेक करै छी अभी की अहाँ की करै छी बारहवीके बाद
ओ हर सुझे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करै छी ठीक है तऽ रहै छै ओ करै छै इंजीनियरिंग ओ ग्रेजुएशने के समय इंजीनियर के आईटी के फोर्म भरे छै आओर एग्जाम निकालै छै ने तऽ ए्जाम निकालै छै तऽ ठीके छै नहि तऽ कुछी ट्राइ करै छैै छै बोल हो जाइ छै ग्रेजुएशन मे एडमिशन करा ले छै ओकर बाद ग्रेजुएशन चार साल मिले छै ओहि चार साल मे केजेंस पर तैयारी करे छै इंजीनियरो के तैयारी रह इंजिनियरट के दे छै बीच पढ़ाई करै छै नीट के एग्जाम द छै निकल जाइ छै त ठीके छै आ ना नीकले छै तऽ खुद से के पढ़ाई करै छै ओकर बाद देखै छै का हो छै या
हुँ जी जी तब तऽ नीके छै अहाँ एकदम नीक बात सोचै छी
नीट के ती ए्जाम निकल जाइ छै ने तऽ काफी अच्छा रहै छै जल्दी इंजीनियर मने नौकरी कुछो होइ छै ने जल्दी लागै छै इंजीनियर मे ए्जाम निकालै छै कुछ ऑफर मिले छै स्कॉलरशिप मे
तऽ नीट के एग्जाम से इंजीनियर नानू बनै छै आदमी नेट के एग्जाम से बनै छै डॉक्टर
नीट जे सुनै छै दुष देलइ छै हमर ओ रहइ छै ओ तऽ कोन बर रहै छै तेलै छै नीट के मीट के जै इंजीनियर मे आ न तो इ ट्रेन मे न हो से रेलवे मे रेलवे मे
नीटके एग्जाम नीटके एग्जामसे एम बी बी एस होइ छै ओ सब ना होइ छै
आ आइ आइटी के इक्जाम से आइटी आइ के
आइ ह तऽ आई टी जैसे पोलिटेक्निक होइ छै न ओनाहि आइ टी आइ होइ छै तऽ आई टी आइ छै अहाँ इलेक्ट्रिक ई सबके सामान बनै छी
हूं तऽ डाइरेक्ट इंजीनियरंग के मे तैयारी करै छै उहे ई सब एग्जाम न दै छै उहे
आ ओ जे बोर्ड उडवा न बनाबे छै लोग मो टो उटो जोड़ै छै तार उड़ जोड़ै छै उहे सब
हँ तऽ लेकिन हमर तऽ करइ छी इन्जिनियरिंग के तैयारी तीन बार सूझै छै कैसे करै छै तऽ बात करै छै कोनो से जन दियै छै
करल जाइ छै समझै छी
ह त ठीके देखै छी तऽ इ से कर सोचै छी करै ने लोक बढ़िया मिलै छै यहं से तऽ ठीके छै
तऽ वहाँपे ई नहि ने होइ छै पहिले बी टेकमे जाइ लए अहाँके एगो बढ़ियाॅं एग्जाम देबैके पढै छै अगर एग्जाम निकाल ले छै तऽ अहाँके एगारहे बारहे हजारमे सब चीज भ जाइ छै अगर ना एग्जाम निकलै छै तऽ तनि महंग पड़ै छै
हँ ई बात छै सरकारी मिल जाय छै त सस्ता मिल जाय छै प्राइवेट ल छै त महगा पड़ै छै
हँ तऽ एगो बंगाल छै ने वहाँ पे मतलब कि दू चारि गो इतना सस्ता छै कि की बताउ मतलब बारहे हजार में अहाँ के साल निकल जाय छै ओ भी टॉप कॉलेज से
ह बहुत ठीक कर छै अब तऽ कोइ बहुत काॅलेज छै ऑनलाइन ही तैयारी करै छै प्राइवेट से पढाइ पे कितना भी कुछु के होइ छै ऑनलाइन बहुत लोग पढाइ करै छै
ए तऽ ऑनलाइन लोकके अथी नउ न मिलै छै लोक जैसेकि ऑफलाइनमे हम कहै छियै कि जाइ छियै तऽ अहाँ कॉलेज अबे छै बड़ बड़ कंपनी आबै छै तऽ अहाँके देवै छै आ ऑनलाइन मे ई च ई न होखै छै ऑनलाइन मे कम्पनी थोड़े अवै छै
त जे बात सही छै ओमे मतलब ऑफलाइन मे छै ट्रेनिंग भी बढ़िया मिलै छै ऑफलाइन बतने भायतर न मिल छै ना मिलै छै छै बढ़िय नंबर आ छै औकाद बन्हिआ से सोचाय टाइम त मिलय छै महिने दू महिने खाद सोचाय छै ओख बाद भनी छै हो च त ई बि ट करइ छै ना तऽ कोनो आर देखै छी बनमे की ले ले छै तऽ हम साइन्स ले ले छै साइंस मे तऽ बहुत चीज होइ छै जेना कि आर्ट्स लै छै कि किछु ना करै छै
हँ तऽ इंजीनियर बने ला जादातर लोक के पचहत्तर प्रतिशत नम्बर चाही के ओकर
ना मतलब अब हो भी छै पचहत्तर नम्बर माने ओ कमो नम्ब र सा प बहुत बहुत लोकके देखै छै कि इंजीनियर बनै छै नम्बर जरुरी रहै छै नम्बरो को भी लेकिन ई रहै छै सबस कमे रहै छै फर्स्ट डिविजन मे भी मायने रखै छै कह मिल जाइ छै बहुत लड़का के देखे छै फर्स्ट डिजन मिलै छै
जी जी बड़ा लड़का के तऽ इहो करै छै
ह र‌उआ के हो गेल छै टूएल्थ मे उहो यही से पढ़ाइ करै के सोचै छै बाहर से पढ़ाइ करै सोचै छै
हँ तऽ देखो जे जेना होइ छै ज अथी होइत छै उह करै छै हमर अभी न कुछो फिक्स छै
हूँ पस कनी रहै छै फ्राय करै बाहर से फ्रााय करै छै नहि अपन
हमरा जे इहो बढ़िया मिल जाये छैे ते इहो पढ़लेे छैे बाहरों बढ़िया मिल जाय छै ते बाहर जे ने बढ़िया मिल छै उसे अ बाहर मिल जाइ छै नीक इहाँ से तऽ बाहरे चल जाइ छै
अर बात सही कर छै तनम इजी पढ़ला नम्बर अइले के बाद टुऐलथ मे पता रहै छै का करै छै
जी
ह ठीके रहै छै नमद त बढ़िआ हइ छै तऽ काफी आइ अब तऽ पहले के बात रहे छै घी टेंन थे भी नम्बर आय छै तऽ मेन रहै छै टूएल्थ मे नहि रहै छै उ त टेनना जितना मेन रहै छै उना टूएल्थो मे रहै छै दुनू मे मायने रखै छै नम्बर परसेंट आय छै तऽ बढ़ियाँ कॉलेज मिलैत छै बढ़ियाँ कॉलेज मिलै छै तऽ अच्छा से ट्रेनिंग हो अच्छा से सब अच्छा जगा मिलै छै तैयारी करैके आ वैसन कम लागै छै तऽ अच्छा कोइ नहि मिलै छै कऽ कोनो को कोइ बड़े कोइ न मिलै छै पढ़ाइये न होइ छै तऽ सीखे नहि तऽ सीखे नहि छै तऽ कची करै छै त बढ़ियाँ सिख मिलै छै तबे सक्सेस हो पाय छै
जी ई बतवा तऽ अहाँ एकदम नीक कहै छी जेने बढ़ियाँ मिलै छै ओन्ने लोगवा के सिखहु के पीछे न होइ छै कितना लोग के मिल जाय छै लेकिन ओ पढ़ाइ नहि करै छै बढ़ियाँ कॉलेज मे ई फायदा होखै छै कि अहाँ तर जाइ छी ने तऽ दस गो लोक एग्जामवा निकाल के पढ़े वाला लोग जाय छै ते दस गो लोग मे अगर एगो बिना पढ़े वाला लड़का होखै छै ने तऽ ओहो पढ़े लागै छै
ओ ठीके छै फेर बात बात करै छी रखै छी
जी